हेलो
हँ हँ की हालचाल
हँ की हाल समाचार छै नेटवर्क के समस्या बड्ड भऽ गेलैय ने मिथिलाञ्चलमे
नै ताहि दुआरे बारिश होइ छै ने ताहि दुआरे
ओ बारिश दुआरे एना भेलैए
बारिश दुआरे नेटवर्क पता नहि कोनो एपो के प्रॉब्लम हेतै
तब किछु आवाज आबैया हमर क्लियर अहाँके
ह हँ अहाँके आवाज आबि रहल ये हमर आवाज क्लियर नहि जाइये
कखनो कखनो कटि किया जाइए
ओ पता नहि हम घर मे छियै कनि हमर मोबाइल खराब छै तऽ चार्जे मे लगा कऽ बात होइ छै
ओ से बात आओर सब सुनाबु मौसम केहन अय
बड्ड सुन्दर बड्ड नीक
बड्ड नीक अछि।
मौसम झक्कास जबरदस्त लाजबाब
बारिश तारिश भऽ रहल अछि
बारिश बारिश बारिश
हमरा इम्हर तऽ भऽ रहल छै हमरा इमहर तऽ भऽ रहल छै अहाँ इम्हर नहि होइये।
नहि पता हम घर मे छी हमरा पता नहि अछि बात के अनुभव नहि अछि एखने सभ खाना पीना खेलकैए आब कनि जेबै देखै छियै
अच्छा
हँ
खाना खा लेलहुँ की सब खेलहुँ
खाना खेलौं हें भाँटा आलू के सब्जी
अच्छा
कारी रोटी भात आओर सरही आम आमो छलैये खट्टा नहि नीक
तऽ हमहूँ तऽ उएह खेलौं हें जे अहाँ खेलियै सएह हमहूँ खेलहुँ हें
तऽ उएह खेबे करब ने और की खेब रसगुल्ला
रसगुल्ला रसगुल्ला तऽ ओकरा लेल तऽ बाजार जाय पड़त
आम कोन अहाँके गाछ मे रहैये आमो ले तऽ बाजारे जाय पड़ैये।
ओ तऽ आनि ने ने रहियै नऽ
हँ काइल अय सोमवारी काइल भरि दिन रहब पियासल धौ कनी कालले ई सोम भऽ जाइ छै। सोमावती अमावस्या छै काल्हि आब तऽ सोमवारी शुरु होयबे करतै शुरुए। सावनो वाला।
आ परसू मंगल रहत सेहो नऽ।
मंगल रहत अहाँ के मंगल तऽ एकटा महीना वला हमरो करय के छै लेकिन काल्हि वला ने करबै अगिला मंगलवला कऽ लेबै नहि तऽ फेर पूरा सावन आब तखन नहिए करबै सोमके प्रात मंगल नहि हेतै कयल
साउन कहियासँ चढ़ै छै
हँ से नहि बुझल अइ लेकिन एहि बीचसँ आब उनैस बीस तारीख से लगैया अमावस्या छै काल्हि तहिके बाद पूर्णिमा हेतैक एखन छैै पन्द्रह दिन दस दिन पन्द्रह दिन टाइम
दस दिन की यै आधा अखाड़ तऽ बीत गेल हेतै
हँ तऽ उएह काल्हि अमावस्या छै तऽ पूर्णिमा हेतै ताहिके बाद फेर पूर्णिमा बाला के पूर्णिमाके हिसाब सँ साबन चढ़ि जेतै तऽ पाँच सात दिन बाद जहिया सँ होइ सो
पाँचे सात दिनसँ हमरा लगैये के बाद सोमवारी हेतै एक सप्ताह
हमसभ सक्रैंतसँ करैछीयै तऽ कनी लेटसँ हेतै
हमरा हिसाबसँ तऽ जे छै ने अठाइस तारीखसँ अहाँके सोमवारी चैढ़ जाएत।
भऽ सकेैयै पता नहि
आइ के तारीख भऽ गेल आइ भऽ गेल अहाँके बारह छै तहन नहि अठारह नहि तऽ अट्ठाइस नहि इम्हरेसँ बीस एकैस तारीखसँ भऽ जायत अहाँके।
अट्ठाइस अगस्त के रक्षाबन्धन छियै।
ह्म तऽ ओ रक्षाबन्धन केना भऽ जेतै अट्ठाइस अगस्तमे हँ
अट्ठाइस अगस्त के रक्षाबंधन छै
तऽ ई अट्ठाइससँ जे छै ने से तखन हेतै ई अथी सावन शुरू
हँ रक्षाबंधन तऽ भादवमे होइ छै।
पूर्णिमा के दिन होइ छै नऽ रक्षा बंधन साउनक पूर्णिमा के दिन भादव मे नहि होइ छै साउनक पूर्णिमा दिन होइ छै
जे किछ जहिया होय ठीके छै।
ओहि दिन मास पूरा भऽ जाइ छै साावन के अंतिम दिन रहै छै।
नहि बुझल अय एतेक हमरा। काल्हि बेर वला सोमवारी छै वएह साँझ मे बेर छै देखै छियै काल्हि भरि दिन प्यासले रहय के छै मौसम म केहन रहै छै ओ हिसाबसँ अहाँके अहाँ एकटा मंगलमे झुलैत रहै छी अहाँ की करब व्रतो सभ व्रतो सभसँ नहि ने भऽ सकैए ओहो लए पावर चाही।
किया नहि भऽ सकैये
व्रतो सब नहि कऽ सकैये लाला
एहेन एहन नहि एहन अन्दाजा नहि लगायल करू जरूरी नहि छै कि जे चीज सामनेसँ देखऽमे कमजोर लागै छै ओते कमजोर हेतै ओहि दुआरे एते अन्दाजा नहि लगाउ
हमर मोबाइल एतेक डेंजरस भऽ चुकल छै जे चार्ज मे लगेन छियै बैटरी एते कऽ फूलल छै
काल्हि भरि काल्हि भरि रुकि जाउ काल्हि भरि काल्हि भरि काल्हि काल्हि के बाद से ई बात नहि हेतै काल्हि साँझ तक पहुँच जायत
जे किछ उएह हमर तऽ ई एप काजे नहि कऽ रहल छै पता नहि की भऽ गेलैये।
ओ उ मोबाइले दुआरे दिक्कत भऽ रहल अय अहाँके मोबाइलमे स्पेसो नहि यै ने आ बैटरी तऽ खराब भैइए गेल पूरा तरहसँ
कहिया बारिश केहन भऽ रहल छै झीसी पड़ै छै
बारिश एखन नहि भऽ रहल छै लेकिन मेघ जे छै ने खूब लागल
हँ से तऽ मधुबनीमे आठे बजेसँ बारिश भऽ रहल छै।
आ लाका लैक रहल छै कनी।
मधुबनीमे तऽ आठे बजे सँ बारिश भऽ रहल छै।
मधुबनीमे होइत छै ने लेकिन दरभंगामे कहाँ भऽ रहल ओहन बारिश भेले कहा जे झमटगर होय हे जे पहिले झमैट झमैट के बरसै छलैया ओ ओ साउनवला बारिश कहाँ होइत छय
मोबाइल बंन्द के डरे तऽ से उठै नहि छै
साउन मे लोक के आत्मा कलपि जाय छले ह मिथिलांचल मे ओ बारिश होइ छै कहाँ
मे गेलहुॅं हेँ चार्ज में लगाके अखनो चार्ज में लगेने छी हिललहुं हेँ ने घरसँ मोबाइल तते जान पर पड़ल
ओ बहुत अकच करे वाला ओ तऽ हम बुक कऽ देलहुं ओहि दिन ताहि दुआरे अहा मना करै छलहुँ डाँते छलहुँ वापस करू ई करू
चलै छै ने तऽ बैट्रिक चेंज कऽ देते तऽ चलतै लेकिन
लेकिन कोनो गारंटी नहि होइ छै बैटरी चेंज केलाके बाद हम हम बुझै छियै ने हम भुख तऽ भोगी छी
अच्छा नहि बुझे छीय ओते सएह सब बात छै हँ
जे हमर पहिला मोबाइल छलए ओकर बैटरी हम चेंज केलहुँं ओहि बेरसँ मूह पाकि गेल हमर जेे सासुर जाय का सासुर जाय काल में बैट्री चेंज केलों पांच सए रुपआ में ओकर
से अहाँ से सासुर जाय काले मोबाइल खरीदल नहि भेल जे बैट्ररी चेंज केलियए
की करितहुँ आब ओते पाइ नहि छलए तऽ
मतलब शुरुएसँ अहाँके शुरुएसँ अहाँके भ नहि शुरुएसँ अहाँके भिख भिखारी जकाँ रहयके आदत अ नहि भ
हँ हँ अपना लेल बेसी नहि सोचलहुँ अपना पर
अपना लेल तऽ खूब सोचै छियै अपने तम्बाकू लए खूब सोचै छियै
ओ तऽ पाच दस रुपआके चीज छै ने ताहि दुआरे नहि सोच ओहि लेल की सोच लोक लेकिन पाँच दस हजार के लेल तऽ सोचय पड़ै छै ने
खने ब्रूश करब जाइत छी तहिके बाद पैर हाथ धोब बिस्तर करब सुतब बड्ड काज य
इहो सब काज भेलै
ई सब तऽ काजे छै हमर तऽ घरके लोक जे छै ने से एकटा ए के घर ए
कि नहि काजे भेलै अहाँके हिसाबसँ
हँ तऽ खेनाइ पिनाइ काज नहि भेलै ओबिन काजके भऽ जाइ छै खेनाइ पिनाइ के कहलकै जे खेनाइ पिनाइ काज नहि होइ छै बनल बनायल भेट जाइ छै कि भगवान दऽ जाइ छथिन आठ बजे से लागल छिये खेनाइ पिनाइ मे ओ काज नहि नहि लोक लोक मन मनसा सब ड्यूटी कऽ के अबै छै तऽ ओ काज भेलै मौगी घर मे
भ देल तऽ सब किछ भगवाने के छै
लेकिन ओरियाबऽ तऽ मनुष्येके पड़तै न जे करतै तकरे ने पड़तै व्यवस्था तऽ सभटा भगवाने केने छथिन
ओ झूठोे भगवान ओकर मात्र छथिन मात्र
मात्र नहि आ सभटा व्यवस्था प्रकृतिक के कयल छै ओ ओकर अहाँ ओरियाबे छियै बस ताकि कऽ
खाली मौगिये काज करै
ई कहाँ कहलो
बिछौना घिनायल छै ई हँ ठीक कए बजेसँ कए बजे केलियैए
एगारह बजेसँ दस बजे रात
दस बजे तक आ हम क बजे से क बजे तक केलियै
अहाँ कए बजेसँ कए बजे तक कथी केलियै
कहै छलियै सुतै छै सुतै छै आब तऽ सुतबो नहि करैत छियै आब हम कए बजेसँ कए बजे तक एलियै
तऽ हमहहुूँ तऽ एखनो लागले छी एखन सुति रहलहुँ से तऽ नहि सुति तऽ नहि रहलहुँ हँ
सुति तऽ नहि रहलहुँ हँ पाँच मिनट हँ भोरके अहाँ चारि चारि घण्टा भोरके चारि चारि घण्टा बैसि कऽ जाइ छियै
कतअ बैसे छियै केहन बात करै छी भोरे स्सकूल जाय छी छै बच्चा के पहुँचा के आबे छै चारि घंटा कतअ करै
ओतबे काज एकटा बच्चा कऽ पहुँचा कऽ आबै छी
एक दू बेर कोनो सामान लाभहे पड़ैए यऽ कोनो नऽ कोनो काज करिते रहै छी केना कहै छी जे केना कहै छिये कछु ने कछु लाबय कऽ रहबे करैए यऽ सभदिन की बात करै छी काल्हो दूध आनलो
हँ त दूध तऽ बच्चा कऽ आने लऽ गेल रहक तखनल अनलहक
नइ दोबारा जा कऽ अनलहुँ
और एकटा काज रहे केलहुँ ओते याद नहि रहैया हमरा ओते दिमाग नहि लगाबै छै काज तऽ छै तऽ हमरे ने करअ पड़ते बाहर के आदमी
हुँ एक बिस्तर नइ करते लोक एना कऽ कपड़ा नइ धोते मतलब एतअ के एतय के मंसा सब शुरुए से मोगी के बुझि गेल छै घर मे रहनाइ काज केनाइ चूल्हा चौका केनाइ
ओहो हम कऽ ओहो हम कऽ दिअ काल्हिसँ
हँ तऽ से अहाँ से सम्भवे नहि ये आइ तऽ कते व्रत केलहुँ हे उठि कत अहाँके एक कप चाय हम जनिते न हेब निर्जला निर्जला एकादशी सब केलहु हँ कहियो ओते चाहियो नय कोन व्रत मे देखै छी की अन्हारे उठि कऽ बना के रखने रहे छी
चाय नहि पियलहु ह कहियो बना केे य यै कि केहना बाजै छी यै बइजतो नइ लाज होइ यऽ यै
पीएलैथ ह
कि न लाज नहि हई यऽ बाजैत यै चाय नहि पिआबै छी कनि सोचिक देखियौ यै केहन बात कहै छी यै खाना पीना अहाँ बनबअ नहि दै छी जाइ छी बनबै लऽ तऽ
तऽ आओर हम तऽ कहाँ कहै छी खाना पीना बनबे ल कखनो अपन कपड़ा धोए लऽ कखनो बिछौना कऽ द एला हे तखन से बैसल छह एना कऽ बिछा हँ ओ सभ दिन छोड़ि दै छियै ताहि दुआरे ओ कऽ देबह तऽ बड़ नीक दिननक तऽ केना बिसरे गेलह राति कऽ गरियबह तरियबैह छियह तखैन कऽ दै छह
कहिया कहैत छी तू कहै कहियो नहि कहऽ पड़ै या हम अपने करै छी
जाले कहब बड दिन कहब
आइ देखलहु हे कि बिछौना कयल छै ताहि दुआरे चलि एलहुँ
हँ कतय कयल छै कतय कयल छै हँ किया अहाँ की करबह नहि की करबहक जवानीे मे आँखों खराब भऽ गेलह लोकके बूढ़ मे होइ छै तोरा सबके बूढ़ पहिलेये भऽ गेलहक
की करबै ओम्हर भेल तऽ की करै छी
एकटा तोहर बाबुए बड़ की एकटा तुहे बुढ़
हँ से तऽ भेल उमर भे अवस्था
हँ से तऽ अवस्था भइए गेल बूढ़ मे बियाह केलहु हमरे कपार पर
हँ से बात ठीके कहै छी आओर आओर झगड़ा करब
हम कथि ल झगड़ा करब हमरा बड काज य ब्रश करे के पेड़ा हाथ धोई के सुत के एक सै काज कते फेसबुक पर लाइभ चलेत हेते ताहि जाइके हइ
भगवान काजके कमी देने अय
अच्छा आओर झगड़ा करब तऽ कऽ लिअ कनि मनि
झगड़ा करू ककरो सने झगड़ा करय छी ओहन लड़ाकुए नहि छी
झगड़ा तऽ केलहुँ हँ बड् झगड़ा केलहुँ हँ
न ओहिना घिनाल छै केओ देख
एहेन सीधा साधा आदमी से झगड़ा केलो हें एते सोझ आदमी
ठीक छै से तऽ आत्मा जान छै तऽ कते सोध छै सोध
कते शोध छियै से तऽ बुझते हेबैह ई टेढ़ आदमी के काज भेले
नहि सोझ आदमी के काज भेलै तोरा सनिक तऽ दुर्गानंद शास्त्री छय
दुर्गानन्द शास्तीयसँ कियाने बिआह क लेलहूँ
हँ ठीके कले तू अगर बुझतियै जे एहन एहन सभ बकलोलसँ हेत तऽ ओकरेसँ कऽ लेतहु सेरे साफे बकलोलसँ करितहु
हँ
कम से कम एक रुपआ ककरो दै तऽ नहि छै
सही बात आ हम तऽ लोकके बटने फिरै छियै हम नहि मानै छी अहाँके सएह ने
हू
कतय बाँटै छै
ह